आ नमस्कार यार
नमस्कार य अहाँ कोना छी आइ हम सोचलहुँ जे विदेश यात्रा जेका रोचक विषय पर विस्तारित बातचीत करी कारण एखन बहुत लोकग परहाइ नौकरी व्यवसाय आ घूमक लेल विदेश जाय पसीन करैत छथी
ह नीक ह अहाँ बहुत नीक रहू मञजन नहि बल्कि नव नव संस्कृति भाषा इतिहास विज्ञान आ जीवन शैली के नजदीका बुझबाक एकटा सुनहरा अवसर सेहो होइत अछि
बिल्कुल हमर बचपने सँ सपना रहल अछि जे एक दिन हम अपन परिवार संग संसार विभिन्न देश घूमि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान देखि प्राकृतिक सौन्दर्य आनन्द ली आ ओतको लोक सब मित्रता करी
विदेश जाहिसँ मनुष्य कऽ सोच विस्तृत होइत अछि। कारण ओ अलग अलग दिशेकऽ सभ्यता खान पिन रहन सहन नियम। कानून आर लोकसभकऽ व्यवहार के अपन अकण देखैत आ अनुभव करैत अछि।
बिल्कूल, मुदा विदेश यात्रा करब पहिने पासपोर्ट विजा टिकट ह, होटल बुकिंग यात्रा बीमा आवश्यक दस्तावेज पर्याप्त। बजट कऽ व्यवस्था करबाक अत्यत आवश्यक होइत अछि।
हँ, एहि सभ तैयारीके बिनी यात्रा कठिन भऽ सकैत अछि। तऽ समय पर सभ कागज।
नियम बुझब आ यात्रा योजना बनायब बहुत जरूरी अछि।
हँ, बिल्कुल। ज हम पहिले बेर विदेश जायब तऽ हमरा लग। लागैत अछि, जे भाषा सभसँ पैघ चुनौती बनि सकैत अछि मुदा। थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानल सँ बहुत सहायतक भेटैत अछि।
सही कहलहुँ आइ काल्हि मोबाइल अनुवाद ऐप। ऑनलाइन नक्शा आ डिजिटल भुगतान सुविधा विदेश यात्राके पहिनेसे बहुत। आसन बना दैत अछि।
बिल्कूल विदेश यात्रा करे समय। अतुका कानून संस्कृति धार्मिक भावना आ। सामाजिक परम्परा समान करबाक प्रत्येक पर्यटक प्रमुख। कर्तव्य होइत अछि।
बिल्कुल जहाँ पर्यटक सभ नियमक पालन करैत छथि। तऽ हुनका समान भेटैत अछि न आ देशक। छवि सेहो उज्ज्वल बनल रहैत अछि।
बिल्कूल हमरा प्राकृतिक दृश्य बहुत पसन्द। छथि ते हम पर्वत झील समुद्र बर। पस्त ढक। स्थान आ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सभ अवश्य देखय चाहब।
हमरा। तऽ ऐतिहासि कऽ किला संगग्रहालय विज्ञान केन्द्र पुरान भवन आ। ओ प्रसिद्ध स्मारकऽ देखब बहुत रुचिकर लगैत अछि। कारण एहि सभसँ इतिहासकऽ ज्ञान बढ़ैत अछि।
बिल्कूल विदेश यात्रा केवल घुमबाक साधन नहि। बल्कि आत्म विश्वास बढ़ेबाक नव अनुभव प्राप्त करबाक आ जीवनके बेहतर ढंग से बुझबाक अवसर सेहो प्रदान करैत अछि।
हँ। एहन यात्रा करबाकऽ बाद मनुष्य अधिक जिम्मेदारी आत्मनिर्भर अनुशासित आ। विश्वासी बनि जाइत अछि।
बिल्कूल। विदेश जाय समय अपन स्वास्थकऽ विशेष। ध्यान रखबाक आवश्यक दवा संघ खराब। सवाच भजन। करब आ पर्यप्त पानि पीक सेहो आवश्यक अछि
सङ्गहि अपना पासपोर्ट पैसा मोबाइल चार्जर आवश्यक कागज आ अन्य मूलवान वस्तुं के सुरक्षित स्थान पर राखब नहि बिसरावक चाही
बिलकुल विदेशक या त पर चा चावैस आधिक होयत अछि मुदा जो पहिने से बचल काय जायत अहीँ सेहो योजना बनावल जाय तो यात्रा आराम स पूरा कयल जा सकैत अछि
सही बात समयपर टिकट बुक करब सस्ता होटल चुनब आ अनावश्यक खर्चा बचब तऽ बहुत धनक बचत भऽ सकैत अछि
बिलकुल हमरा विश्वास छै जे वितेश भूमि के लौटबाक बाद हम अपन अनुभव परिवार मित्र आ समाजक लोक सब सङ्ग साझा करब
श्चित रूपासँ कारण अपन अनुभव दोसर लोकके प्रेरणा दैत अछि आहुँ हुनक यात्रा योजना बनाबे सेहो सहायता करैत अछि
बिलकुल विदेश यात्रा करैत समय पर्यावरण सुरक्षा करब सार्वजनिक ईस्थान स्वच्छ रखब आ स्थानय नियमक पालन करब प्रतेक जिम्मेदारीक नगरिक पहचान होइ त अछी
बिलकुल पर्यटकके कचरा नहि फेेकबाक चाही प्राकृतिक सम्पादक रक्षा करबाक चाही आ स्थानीय लोकसभ सम्मान स देव करबाक चाही
बिल्कुल हमर इच्छा छै जे भविष्यमे जापान सु वजरलैंड फ्रान्स सि्गापुर आ अयना विकसित देशर घूमिके अतुका संस्कृत आ विकास के नजदीक अछी
हमरो सपना अछि जे एक दिन विदेश यात्राके माध्यमसँ संस्कारक अनेक देश देखी बहुत किछु सीखी आ जीवनमे नव अनुभव जोड़ि अपन ज्ञानकेँ समृद्ध बनाबी
बिलकुल आय ई बैतचीत विदेश यात्रा सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेटल आशा करैत छी जे भविष्यमे हम दुनू मिल के विदेश यात्रा करब आ नव अनुभव प्रप्त करब आ अपन सपना सकत करब
जखन हम विदेश यात्राक योजना बनायब तखनसँ हमासँ पहिने अपन बजट समय यात्राक उद्देश्य आ आवश्यक तैयारीपर विस्तारसँ विचार करब जाहिसँ पूरा यात्रा सुखद सुरक्षित आ यादगर बनि सकय
बिलकुल अहाँ बिलकुल ठीक कहै छी कारण बिना योजना बनने विदेश जाइ छै अनेक प्रकारक कठिनाइ आबी सक्यत अछी मुदा सची विचारिक तयरि इतरा बहुत सहज आ आनन्ददायक बनि जाइत त अछि
हमरा लगैत अछि जे विदेश यात्राक दुरान विभिन्न देशक स्वादिष्ट भोजन प्रसिद्ध व्यञ्जन आ ईस्थानीय खानपानक अनुभव करब सेहो यात्राक एक महत्वपूर्ण आ रोचक भाग होइत अछि
हँ मुदा भोजन करैत समय स्वच्छता स्वस्थ आओर अपन शरीर क अनुकूल भोजन चुनब बहुत आवश्यक अछि जाहि से यात्राक बीच कोनो प्रकारक स्वस्थ समस्या उत्पन्न नहि हो
विदेशक प्रसिद्ध संग्रहालय पुस्तकालय विज्ञान केन्द्र आ एक ऐतिहासिक भवन देखलासँ ज्ञानमे वृद्धि होइत अछि आ ऐतिहासिका प्रत्यक्ष रूपसँ बुझबाक अवसर भेटैत अछि
बिल्कुल हमरा विशेष रूपसँ ओहि देश सभ विकास स्वच्छता व्यवस्था यातायात प्रणाली शिक्षा व्यवस्था आ तकनीकी प्रकृतिक अध्ययन करब बहुत रोचक लागैत अछि
विदेश यात्राके माध्यमसँ विभिन्न देशक लोकसभ मित्रता होइत अछि जहिसँ संस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेतै अछि आ दुनिया के बुझबाक दृष्टिकोण सेहो विस्तृत होइत अछि
बिल्कुल सही केहलु विभिन्न देशक लोक सब बातचीत करे समय समाज हु समाज जेना व नब भाषा आ मुस्कान सवस के परिचय बनि जाइत अछि
हमरा विश्वज अछि जे विदेश घुमलाह बाद हम अपन देश भारतक संस्कृति परम्परा आ सभ्यताक महत्वके आरो निकस बुझि सकब
बिल्कुल विदेश यात्रा मनुष्य के ई सिखावत अछि जे प्रत्येक देशक अपन विशेषता संस्कृति भाषा आ पहचान होइत अछि जाहिसे सम्मान कर्तव्य अछि।
विदेश यात्राक दौरान प्रत्येक क्षणके फोटो वीडियो आ डायरीमे लिखि सुरक्षित र हेबाक चाही जाहिसँ भविष्यमे ओही सुन्दर इऽ आदि सब के फेर सँ जीवित करल जा सकै
बिल्कुल हँ सही कहलु मुदा फोटो खीचे समय अतुका नियमित पालन कर बाक चाही कारण किछु स्थान पर फोटोग्राफी करबा प प्रमाण सेहो होइत अछि
हमरा पूरा विश्वास अछि जे विदेश यात्रा केवल मनोरंजन नहि हो बल्कि ज्ञान अनुभव आत्मविश्वास आ व्यक्तित्व विकास कऽ एक्टा महत्वपूर्ण मध्य अछि
बिल्कुल हमरा विचार बिल्कुल ओहि अछि जे कारण पत्येक यात्री मनुष्यके किछु न सिखबैत अछि आ जीवनक अधिक परिवाह बनबैत अछि
मित्र आब हम मेहनतसँ पढ़ाइ करब पैसा बचायब आ भविष्य में एक दिन अपन विदेश यात्रा कऽ सपना अवश्य पूरा करब
बिल्कुल अवश्य मित्र ज हम द निशय कठिन परिसरमे आ सही योजना बनाए तो एक दिन अवश्य विदेश यात्रा करब आर दुनिया सुन्दर अनुप अनुभव सब प्राप्त करब
विदेश यात्राक दौरान हम विभिन्न देशक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र आ आधुनिक तकनीक के नजदीक सँ देखय चाहब जाहिसँ हमरा शिक्षा आ ज्ञान दुनूमे वृद्धि भऽ सकै
बिल्कुल हमारे विचार मे विदेश यात्रा केवल घूमबा साधन नहि बल्कि जीवनमे नव सझ अनुशासन आत्मनिर्भर आ जिम्मेदारी विकास करवा एकटा उत्कृष्ट अवसर सेहो अछि
जखन हम विदेश जायब तखन अपन देशक संस्कृति भाषा परम्परा आ सभ्यताक सम्मानपूर्वक परिचय दोसर देशक लोकसभकेँ अवश्य देब।
हँ यार प्रत्येक भारतीय के विदेश सबमे अपन व्यवहार एहन रखबाक चाही जहिसँ पूरा विदेश भारतक समान आ प्रतिष्ठा आरो बरहाई
हमर विश्वास अछि जे विदेश यात्राक माध्यमसँ हम अनेक देशक प्राकृतिक सौन्दर्य आधुनिक विकास आ ऐतिहासिक धरोहरकेँ अपन अखीनसँ देखबाक सौभाग्य प्राप्त करब
बिलकुल विदेश यात्रा करे समय प्रत्येक दिनक अनुभव